हेलो
आ मुली
ह
हँ गुड मॉर्निंग
की सब हो रहल छै
खाना बना रहल छियै अहाँ बताउ
हमहुूँ तऽ खाने चढ़ेले छियै एक बगल आ एक बल इधर एगो तकिया के खोली सि रहल छलिय
वाह बढ़िआ है दोनो काम हो रहलै यहाँ तऽ
खाना चढ़ले छलियै आ सब खोलज से र सी
अहाँके पेमेंट आयल रहए
ओ कोन हमरा वाला वाला
हँ अहे बला
आ रहल छै
हँ
अऽ अपनो बतैयौ अहाँ के नहि आयल छलै अभी
हमर हमर तऽ दू रुपैआ रुपैआ किरलै हन हँ फर सात दिन बाद सो कर
ओ हँ दू रुपआ तऽ तखन गिर जाइ छै हमरा तऽ दू रुपैआ तक दू चारि रुपैआ तक नहिए गिरलक जखनी लॉग इन कली आ ओकरा बादात स पचस ह मतलब अथि खाता लगे कलित
हमरार खाता लगेन केलै दू रुपैआ कै
हमरा चार पै गेल लै आ ओकरा बाद तब ओ खन सात सए सात सए पच्चीस रुपैआ वर्क प्रोसेसमे लिखलक
त ब
अपरा दूध ओ बाद फेर ब ओ तेरह सए पच्चीस रुपआ भए गेल आ फेर रामे रातमे ते जखनी पेट कलक तखन तेरह सए सन्तावन रुपआ पेट कल जाो छै
बढ़िआँ चलू आब अहूँ इन्तजार करू अगिला प्रोजेक्ट अह फेरू आय तऽ की
हँ ए देते प्रोजेक्ट अब देतेै
म हमर दादा एार कते उठ सब तऽ सुनै तऽ छीिय अगिल पर जे पे त
ह देखियौ कहलकि इहे प्रोजेक्ट ककरो पूरा नहि भेल छलै कतेक आदमी अभी ओइसेही बैठल छल
नहि एगो आरती है ने तऽ ओ अही दोस प्रोजेक्ट वेट करे ह बोले छै अभी तक नहि आया ह दूसरा प्रोजेक्ट ओ ओकरो ने पेमेंट गिर गेल छै तेरह सए कुछु रुपआ
आ
ह हो भी त छै ओ ज ने छथिन ओ हमरा आरके शाय त वही जोड़ने छै त हमर बन बोे रहे अल खानू को यार पर ने ओकरे थ्रू जुड़ल छै तऽ वही बतबे रहै हमर बहन होइ सकै छै अगला प्रोजेक्ट भी मिल सकै छै
ओ देखियौ ने य हँ बढ़े मिलते होते करबे आ बहिन के
एकटा समय काटि लै छै की
हँ ओैसा किछ अपना करते तऽ तनी मनि जेहोचार्जो त पैसार निकल
हँ ओस देखो घर बैठल मोन नहिये लगे छै लोग रील्से देखे छै फ्री में अचछा जह किछु तऽ रूपा अयतै ने
कछ आदमी से बात कर लै छै मैनो बहल जाइ छै आ अहाँके बहिन कल क नहि पेमंट
हमरा से पहिले ओ करे ले ओकर दू रुपैआ गिरलै आ निनानबे रुपैआ किुछु पैसे ओकरो शो करे रहै आ बस ओकरो काल्हि परसू भनी कथी कहै छै सारे पाँच सए रुपैआ जन भऽ गेलै बहिर का
हू तऽ बहन वला के तऽ कउंट मे ओकरा नहि होइ है कि खराबी भए गेल छै कि नहि ओ सब ग्रुप मे पुछबो करै छल कि कैसे ठीक हुए कोई याद नहि बताए आओर तच नहि पूरा भए छलै
आ ास् पूरा नहि भेल छै तऽ खाता लगिन कैसे हेतै
नहि ओ ओकर भए गेल छलै ओ वालला अंशु कुमारी वाल न नहि मेसज नहि झलक ग्रुप में नहि देखल द
हँ
कहै छै कि सर न अंशु
अंशु के तऽ हम नहि देखलियै हे
हँ उह की भेल छलै कि खाता उाता लागि भेल छलै आथी मतलब जे दू रुपआ नहि होइ छै जहाँ पर तऽ लिखै छियै ने कि रीव आइ रसीव मतलब तऽ ओ ओकरा नहि भेज छल आगे देखेबे नहि करै छलै सीधे दूर लिखै छल लिवरेवरे सर
लिखबै तब हेतै
नहि खातार नम्बर सब सही से लिखले छलै
तब एक काम करू ने कथी कहै छिकै
खत्तो मे दू रुपआ आ गेल छलै लेकिन ओकरा मोबाइल मे शो न कर रहल छै छलै आगेके प्रोसेस जे अपना आर के देखबे रहलै ने क हँ दू रुपआ पेट हुआ है आ एतना रुपैआ पोसेस सु ई सब चीज ओकरा न देखबै छै
देखबै छै ने तऽ केकरो केकरो एहनो सुनलियै ह कस एगो लड़की के नाम हम र मिलाके टोटल
हू
आ हिमानसु छै ओकरा बोलल हेै हमरा चौबीसे रूपा गिरले ये दू रूपा पहिले एऐले बाइस रूपा इधर लिखायल रहे हमरा तीन सए रुपैएे बेेजने छथिन मानसू
हँ
अच्छा अग गेल आबर हिमाान सुनै ज रहल रहल ने न
कन के
कलखानी नहि हम अग अब रे खजू लउ हन
नहि हमे नहि जान छिय ओहो ओकरा नहि देखााय छलै ने ओहो देखते ने ठीक बाइसे रुपआ दसे रुपआ आठे रुपआ देखेते ने प्रोसेस मे ह इतना आएगा चे कुछो देखब ओक खाली लिखे सर्वर से स करे क तऽ देखैब नहि कर छ
तब ने कथी कै छिकै सुनू ने जे मोबाइल से भेलियै ने ओ मोबाइल पे ने कथी कहै छ कार एप पे दहिना साड वाट्सऐप पे शिकायत भेजेके पड़त हाइ लिख
हँ ओ ओ मस्तीिकायत प साब कर देलकै साक्षी के बलै जूही के ब देलकाय ग्रुप मेमेाक्षीीरा प्रॉबलम सल्व कर दे दजिय कुछ तना होइ छलै
ग्रुप मे नहि यौ ग्रुप मे नहि
नहि हेल्प वाला मदद वाला मदद वला रहै छै से ने परमे
हँ मजा त पल आउ रहै छै उएह सारे आत
ओहोमे मदद कल रहल
तऽ कछु दिन लगैत छै पाँच छओ दिन लगते होय जैसे हमरो पेमेंट आबे रहै ने तऽ उएह बला मे हम केलियै रऽ तब ताक पूरा होल रहै तब हमरो तऽ ले पेमेंट लॉगिन कलाके बाद
हू
त
आ पेमेंट डैशबोर्ड मे जाक जे देखे छलियै तमे कहाँ कमे जीरो जीो जरो जीरो रू पै लिखल रहै छै आबै छै पैसा कते आ कहियो केतना अबै छै कितना अबे छै पता नहि जमा
देखियौ की होइ छै
अभी बहुत आदमी के टै्स बचल छले ने बहुत आदमी के
हँ कतेक तऽ लोग ईने क एलखुन हन ने एगो लड़कीके टास्क आइो गेल रहै तऽ सभकुछु केलखन प्रोसेस तऽ फेर कहलखिन की स हीये आब टास्स ने कम्प्लीट होय रहलै हन की होय गेलै
अच्छा प एक ल पैसे हे हो गेल याव दयते पैसा
ई सारि काँ बल ओऊ क पैसा मिले ने फेर एगो प्रोजेक्ट मिलतै तब मिलतै न
कए
चार सए कहाँ अयलै पाँच सए साढ़े पाँच पाँच सए साढ़े पाँच सए रुपैआ हमर बहीनके एलै हमरा तऽ साढ़े तीन सए रुपैआके लग बहीन अयलै देखियए बढ़ैके होतै तऽ बढ़तै पर आाल्हि परसूमे काल्हि बढ़ै एै तऽ आब देखियौ की होइ छै नहि होइ छै
हमरा बेर तऽ नहि भेल छलै अभी नहि बढ़लै आर छै तेरह सए रुपैआ दैके बस एगो लड़की के कईस सो रुपआ आल छै
हँ तऽ बोललियै पहिले सात सए मिल रह त ओ पर दू दिन बाद बढ़लै
हँ आइ सात सए आइ लेले ने तऽ ओकरााद दू दिन बाद ओहे पैसा तेरह सए पच्चीस रुपआ भए गेल छलै
हमरो तऽ काल्हि एयलै हन आइ एक दिन बाद भेलै हन देखियौ आब आबैग होते तऽ कल बराके होतै तऽ बढ़तै
आ फेर ओहे पैसा सााँझ मे रात मे हम एकाउंट खोललिय अथिी खोललियै कार्य तऽ पेड लिखलकै तऽ तेर सए सन्तान रुपआ पे ल
हँ आब देखियौ की होइ छै नहि होइ छै
हँ
आ
अस बैठले रह छलियै आब बात करे के अथी खुल े हे तब ओ सब नहि करे नहि कर रहल छी छल तऽ हम कहलियै ला हमही लगिन अपना मे करके करि दै छलिय दूओ चार प रोज बात हो जेतै पाँच कल तऽ तीस छओ दिनमे पू नहि जेतै तीसगो
हो गेल गेलनि आब सब बताउ ह